हलो की हालचाल नमस्कार नमस्कार की समाचार
बढ़िआँ छै अपन कहियौ
अपन तऽ ठीके ठाक
हाल चाल बढ़ियाॅं छै नै
हाँ
आर केहन रहलै आजू आहाँ के दिन हाँ हाँ पाइन होइ छै तखने तऽ कनि मोनो लोकके नीक लगैत रहै छै बढ़ियाॅं छलय आजु
अच्छा हाँ छैहे की तनी मौसम त कनि दोसर रंग भऽ गेलै हाँ तते अहाँके गर्मी छलैए बड्ड दिक्कत छलै ए
बड परेशान कऽ देने रहय हू
तऽ गाम जे गेल छलहुँ तऽ आम ताम अनलहुँ कि नहि गामसे
नहि गाममे आम अर ओतेक छलय नहि आ दोसर आ सभ ओतेक ढंग एहि बेर आम ठीक नहि छलैए
ठीक नहि छलै एहि बेर आम अर कनी ओ आ ओना तोड़ि लियअ तऽ राखि दियऔ तोड़ि के पाल लगा क तऽ ओ जे छै से कोनो कोना सइड़ हाँ स्वादे अलग जेना आ जेकि अप अपना सबके मिल मिथिला में जे छै से ओते अ जे अपन गाछक जे आम होय छै ओकर अलगे स्वाद रहे आ दबाइ तबाइ इहो नहि केओ दै छथिन जेहन
हाँ अपन गाछक जे होइ छै पहिले आ स्वाद आब बदलि गेलै ओहु दुआरे ने पहिलेके गाम सबमे कि कतहु ई बाजार ई अथी वाला वैज्ञानिक वाला दवाई नहि पड़ै छलैया
नहि पड़ैत छलैए से होइ छलै आब अहाँके आ पाइन ताइन कतै जे छै से ओ पाइनो के पहिले की छलै समय पर होइत छलै आब हर चीजके देखै छियै अहाँके कुटैमे हैतऽ पहिनोहो कुटेमे मे होयत रौदी तऽ एहि सबसे अहाँके एहि सबसे अहाँके जे चीज फड़े छै फल फूल भेले कि तरकारी तीमन भेलै तऽ ओहो सब पर अहाँके ओकर असर पड़ै छै
ओ छै ने खेत समझाय काल आब अथी वाला जे खाद सब जे द छै उर्वरक वाला त ओ सब खेत के बड़ बढ़ियाॅं अहाँके दू चार साल दस साल अखन ओ चलैत छै ओ ओहिपर उपजा बेसी भऽ जाइत छै छै लेकिन ओ खेत माइट के बर्बाद कऽ दै छै खेत के बर्बाद भऽ जाइ छै
मैटे के बरबाद ह तऽ समय से जे पैन तैन होइ छै तऽ ठीक रहै छै छै
धीरे धीरे खेतसभ आब ओ खराब भेल जा रहल छै
आ स्वादेना फल फूल भेलै कि तरकारी म ब सुआादे क
आगे भऽ गेलै पहिलका जे पहिले ईसभ दबाइ पहिढ़िते नहि छलैए ओतऽ गोटे कीड़ो नहि लअ
नै छेलै किछो हँ
छाउर देलकै जैड़मे तऽ अथि घ घरेलू जे उपचा उपचार होइत छलैए अ
हँ आ दोसर अहाँके पानिओ बुनी जे ओते समयपर समयपर नहि होइए हँ हँ ई सब तऽ अहाँकेे अपन घर के जे छै खाद भेलै हँ आ पहिले की होइ छलै गाछ वृक्ष लोग लगबै छलखिन ह आब लोग गाछ वृक्ष कटने जाय छै सेहो छै ने बेसी लोग गाछो कहाँ लगबै छै पर्यावरण के ब सेेबाका चाही गाछ वृक्ष लगेबाक चाही सेहो नै केओ आब करै छथि बेसी लोग आब एतऽ ई दोकान लग गायब एतऽ ई बिजनेस करब ओइके चलते गाछो वृक्ष सब हटेने जाइ छथिन तऽ एनामे पर्यावरणके सुरक्षा कोना हैत आ इएह दुआरे पानिओ नहि होइएा
इच्षछा होइ छै दोसर भए गेलैए जे ओहि कारणसँ समय पर आब ने वर्षा होइ छै नहि ओहि दुआरे ओ खेतीमे परेशानी भऽ गेलैए
से हम तऽ इएह कहबै जे सब जगह अपन हँ तैँ आब हमरा अहाँके विचारसँ गाछ वृक्ष लगेबाक चाही जे जतेक होइ जे पर्यावरणके सुरक्षा होय स्वस्थ रहय हँ जे प्रकृतिके छै
प्रकृति के नियम के विरुद्ध जे जा रहल छै तें एतेक उथल पुथल होइ छै
एते तें उथल पूथल भऽ रहल अछि तें एते दिक्कत तऽ होए आँ आइ काल्हि देखबै एखन अहाँके बरसात मौसम छै आब देखियौ जे कतौ कहते बाढ़े आबि गेलै किछो आबि गेलै अहाँ गंगा जी के सामने या अह के इ घर बनेबे दुआाररि बनेबे तऽ अहाँके त दिककत हेबे हेडेन न करब बाढ़े से अहाँके ग्रसित हेबे करत अहाँ क सामने मे आबि क आहाअथि क रहल छियै रोकि रहल छियैन हुनका तऽ तहन तऽ जब अखन गंग जी या की कोशी भेलैथ अपना सबके जे मिथिला मे अछि ओ सब जे जहन उग्र रुप जे अबे छथिन तऽ केना भ जाय छथिन कियाक हुनकर स्थान पर जाक अहाँ घर बनेने छी
आरे इएह हाल भइए गेल छै आइ दरभंगेमे छै जे मतलब जे छलय अहाँके आइ दस साल पहिले तऽ पूरा चड़े छलेया तऽ बारिश ज्यादा होइ छलैया ओ अहाँके पूरा अपन फैलल रहै छलैया तऽ ओहिसँ नुकसान नहि होइ छलैएा आ जखनेहि पानिके रुकावट हेतै तऽ ओ पानि जखने रुकावट हेतै ओ जमतै ओ जे छै त एक त खराबी से करै छै आ दोसर पैन सातक समयमे जे नदी वला पानि अबै छै त ओहि पर की होइ छै जे तहन बेसी ओहि पर ने बाढ़ि अबै
हँ दिक्कत भऽ
पहिले एतेक अथी नहि ने होइत छलै आ एहिठाम ईर सभके जतऽ छै पूरा चरे छलैए आ आब देख लियौ जे ओ पूरा चर घरसँ भरि गेलै सभ एते एते ऊंच के घर बना लेलकै या जतऽ पुल छलयया पैनि के बहे के एका त स
हँ हँ तऽ सएह ने रस्ते पर सभ अपने फायदा देख रहल छथिन सभ अपने काज जे छै से अथी कऽ रहल छथिन उएह सब भऽ रहल छै एतेक दिक्कत
ओहिसँ तऽ ओ तऽ पर्यावरणके असर हेबे करतै तऽ ओहि दुआरे होइ छै जे समय पर बर बरखा होइ छै नहि समयपर आ मौसमे जे बदलै छै
गाछ वृक्ष लगाबैथ ताकि पर्यावरण के सुर अच्छा होइ समय पर बरसात होय बर्खा होय आ फसलसभ सेहो बढ़िआँ छियै
से होइ तैँ आब जेना बान्हल छलै पहिले जे चारि महीना जाड़ होइ छलै चारि महिना बरसातक के समय रहे छले चारि महीना गर्मी
लाआब से देखे छियै ऐं अयबेर देखलिये अपना सब के छठ पाबनि ओहि सबी छै बरसात तक मौसम छल ओहि समय मे तऽ नहि बरसात हम आइ तक देखने छलियै या
त ने बरसातक मौसम भेलै आ ठण्डा छठिमे पहिले कतेक भऽ जाइ छलैएा जे स्वे स्वेटर पहिर कऽ जाय पड़ै छलैए
भोरका अर्घ मे जाइ छलखिन हे आ लोक अपनासभके दीपावलीमे जेतै साफ सफैअत सब किछु होइया जे किया तऽ अब अब सब अथी अपन घर के रंगबो करै छथिन रा्ग ढरिकऽ नीपे पोते छथिन छछाड़े छथिन जिनका माटिक के घर रहे छैन ऐं त ओ इहै दुआरे ने जे आब बरा नहि हेैते चलते अपन सब किछु अपन सब साफ सुथड़ा अपन कऽ लेलथि घर दुआार के
पहिले लोक ओही हिसाबसँ घरो बनबै छलैए जे सब भरि साल ओहि घरमे दिक्कत नहि बुझाइ छलै ने गरमे बुझैत छै बेसी ने ठंडे बुझे छै माटि वाला जे घर बन छले फूस
से होइ छै
फूस वालला घरमे गर्मी मे बड गर्मियो नहि होइ छलै हँ तऽ ओहिमे बड गर्मियो नहि होइ छै छलै आ नहि ठण्डामे जाड़मे बड जाड़े होइत
सएह बात छै दिक्कत तऽ होइ छलै बहुते लेकिन करतै की लोक सएह बात छै
अ आ ई आब इस ने पक्का मकान जे भऽ गेलै ह तऽ ओहो सब गर्मी बढ़े छै सोसै पक्के पक्का भ गैलै
आओर सब कहियो हाल चाल सब ठीक ठाक छै
आओर सब तऽ ठीक छै भोजन अखन बनिए रहल
कि सब मनलैअ भोजन भात हमरा ओहिठाम तऽ आइ अहाँके पनीर के उहए अथी पकौड़ी जेना नहि बनबै छै बेसन दऽ कऽ तकरे तरकारी ब नल ए
रोटी बनलए सजमनि के भुजिया बनलए इएहसभ खेनाइ पिनाइ बनल हए अहाँसभ की सभ बनेलहुँ हेँ खेनाइ पिनाइ किएकि एखन तऽ बरसातक मौसम छै तऽ एखन तऽ उएह प्याजके कचरी बना लिअ आ कि आलूके चॉप बना लिअ अपना सबके जे मुरही कचरी सब बला जे खेनाइ छै मिथिलाक के उएह ने नीक लगैत छै कि ने ई बात तऽ छैहे अपन सभके जे एखन बरसातक मौसममे लोकके इहए कहतै कि प्याज बला कचरी कनि खा लेब आ कि आलूके चॉप खा लेब इएह सभ चीज नीक लगैत छै
उएह नीक लगै छै सएह तऽ मोन पड़ि गेल एही गप्प पर ह एह गप पर मोन पड़ल एकटा जे जाइत हँ जाइत रही मधुबनिए जाइ छलहुँ हेँ
तऽ अहूँ अपन बुझाइए जल खेनाइ मुरहए कचरी चप खेनाइ है हमहूँ सभ उएह यए तऽ चूड़ा रहल तऽ चूड़ाके कनि भूजि लेलहुँ
आ ओहूमे आँ ओहूमे नून तेल प्याज मिर्चा
सएह होइ छै तऽ बड्ड स्वादिष्ट लगैत रहैत छै अहाँके
हँ पुरना भोजन सभ ओकर अलग शौख आओर हाल चाल सब तऽ ठीक
बरसातक मौसमके एकदम आनन्द लै छी कि नहि कचरी मुरही सभ खा कऽ
कसरी मुरही
हमहूँ सभ उएह अपन पनीर आ बेसनसभ दऽ क जे तरकारी बनैत छै रोटी इएह सभ सब खेनाइ सजमनके भुजिआ सब बनलैएा बरसातक मौसममे इएह सभ खाायमे नीक लगै छै
आ डोकामे आ डोका खेलहुँ हेँ आबि गेल
सभ आओर हाल चाल सब एकदम ठीके ठाक छै खेनाइ पिनाइ तऽ अहाँ सबके दस बजेके बादे होइ छै ई तऽ नहि छै जे सबेर सकाल अपनासभ खा लै छी सााढे नओ पौने दसमे अहाँ जाइ छी पइने तइन आनै लए पानि तानि आनलहु ठंडा बला कनी गर्मी रहै छै तऽ कनि ठंडा पानि पीबू आ ताजा बाला पानि फ्रिजक पानि नहि बेसी पीबाक चाही ओहो खराबी करै छै सर्दी तर्दी भऽ जाइ छै तऽ फ्रिजक पानि बेसी नहि पीबाक चाही गैस से बनैत छै तहन ई होइ छै जे कल बला ताजा पानि जे कनि आनि दिअ आ ओ पानिमे कनि फ्रीजक पानि सेहो मिला दिअ जे बोतलमे लोक रखने रहै छथि तखन जे पीबू तऽ ठीक छै
लेकिन चापााकलके जे पानि रहैत छै तऽ ओ चापााकलके पानिमे किछो मिलबैके काज नहि एकदम ठण्ड शीत
सएह सभ छै अहाँके तहन ई अछि जे एतेक मेघ जे छै से लागल छै ओहो बीचमे जे छै से चन्दा मामा उगल छथि तहिमे नहि कोनो दिक्कत छै खूब एकदम प्रकाश छै सौसे इजोत त देखाई दऽ रहल अछि एकदम बुझाया जे एखन ईजोरिया अछि से ईजोरिया कऽ तऽ अपनासभ अ कहैत छियै अहाँके शुक्ल पक्ष कहैत छियै न अनहरियाके कृष्ण पक्ष कहैत छियै
हँ
आ मलेमास खतम भेलैए ओहि सभके बाद तऽ पूजा पाठ व्रत तिहार सभ शुरू भऽ गेलैया आबतऽ पाबन तिहार सब नजदीके ह गेलै छै रंग बिरंगके पाबनि तिहार सब हैयत ओहो बड़ नीक लगैत रहैत छै
आ मधुश्रामणीसँ
राइत बितल एमहर हमसभ उएह पचायके ब्रश सेहो केयने छलहुँ ओके बाद मधुश्राावणीसभ हेतै पाबनि तिहारसभ एहि समय मे कते जगह ओना हमरा हमरा सभके गाममे होइ छै बाबा पूजा सेहो होइ छै जे डिहबार बाबा होइ छथिन सेहो पूजा बड नीक होइत छै एहि गाममे ओहो बड़ नीक लगैत रहैत छै अहाँके